हलो
हेलो
नमस्कार
आई हम एकटा अलग विषय पर गप करब कल्हिसँ समाज मे गाँवेक चौक पर बेसल छहुआ होयत किछु लोग खेती पढ़ाई और रोजगार बारे मे चर्चा कर रहल छाव बात बहुत रोचक लागल हमहू सुनै लागलू
हँ एहन विषय पर चर्चा हमेशा उपयोगी होइत छै अलग अलग लोक अनुभव सुनय लेल भेटैत छै तखन चर्चा केना शुरू भेल
एक युवक कहलक जे आजुक समय मे पढ़ाइ ब बहुत जरूरी छै बिना ज्ञानक आगाँ बढ़ब कठिन भेल गेल छै ओ अपन विचार बिस्तरसँ रखलक बहुत लोक ओकर बातसँ सहमत छल
हँ पढ़ाइक महत्व अक अस्कार नहि एकल जा सकैत छै मुदा केवल किताब पड़लासँ सभ किछु सम्भव होइत छै कि दोसर लोकके कहैत छलाह
हँ तखन एक बुजुर्ग व्यक्ति कहला जे पढ़ाइ जरूरी छै मुदा अनुभव सेहो ओतेक जरूरी छै जीवनक बहुत बात किताब से नहि बल्कि अनुभव से सीखल जाइत छै हुनकर बात सुनि सब ध्यान देबऽ लागल
ई सही बात छै पढ़ाई आ अनुभव दुनो अपन अपन महत्व छै एकटा से ज्ञान भेटैत छै दोसर से समाज दोनोक को मेल बहुत जरुरी छै
फेर एक किसान कहलक जे खेती सेहो एकटा पैघ ज्ञान छै मौसम माटी आओरसफलक जानकारी बिना खेती सफल नहि भऽ सकैत छै ई सुनी कतेको लोक प्रभावित भेल
हँ बहुत लोक खेती के साधारण काज बुझैत छथिन मुदा असल फसल मे एहि मे बहुत अनुभव आ समझक जरू जरूरत पड़ेत छै किसान सब बहुत मेहनत करैत छथिन
हँ चर्चा धीरे धीरे युवा सबक भविष्य पर आबि गेल सब अपन अपन विचार रखय लागल क्यूं व्यवसाय पक्ष मे छल क्यूकि नौकरीक वातावरण बहुत रोचक भल गेल छै
होआ तखन लोक के निष्कर्ष पर पहुँचुला अलग अलग विचार होय पर चर्चा बहुत रोचक जाइत छै आगा बताउ
तक अन्त तखनमे सभ एहि बातपर सहमत भेल जे कोनो काज छोट या पैघ नहि होइत छै जँ ईमानदारीसँ मेहनत कयल जाय तऽ हर क्षेत्र मे समान सफलता भेटी सकैत छै ई बात सब के नीक लागल
सही बिल्कुल सही आदमीक पहचान ओकर कर्मसँ होइत छै पेशा नहि मेहनत आ लगन हमेशा महत्व रखैत छै ई बहुत सुन्दर विचार छै
ओहि दिनक चर्चासँ हमरा बहुत नीक सीख भेटल अलग अलग लोगक अनुभव सुनि के सोच व्यापक होइत छै एहि कारण एहल बातचीत बहुत उपयोगी ल भागैत छै
हां जखन लोक खुली अपन विचार साझा करत छै तखन सबके किछु ना किछु सीखे लेल भेटैत छै आइ चर्चा सच मे बहुत रोच रोचक रहल सुनि क बहुत अन्दाज भेल
चर्चा सम्मत होयबाक बादो बहुत लोग चौक मे बेसल रहल क्यू चाय पिबत छल कोई अपन विचार साझा करै छै बात वातावरण बहुत अपनापन स भरल सब आराम स गप्प करै छल कोनो जल्दी नहि छल
हँ गामक चौक ई विशेषता होइत छै लोक ओते सिर्फ बसल लेल नहि बल्कि एक दोसर से जुड़ल रहबाक लेल सेहो अबैत छथि एहि से अपनापन बनल रहैत छै बहुत नीक परम्परा छै
तखन एक युवक उठीऽ कहलक जे आजूक युवा सब बहुत जल्दी परिणाम चाहैत छथि धैर्य कम भए गेल छै ओकर कहलक जे जे सफलता लेल समय तर पहिरल जरूरी छै सब ध्यानसँ सुनैत चाह
ई बात त सच मे सोचबाक योग्य छै आइ कालहि बहुत लोग जल्दी हार मानि लैत छै तऽ जन जखन परिणाम देर से आबैत छै तखन उत्साह कम होइत बुझाइत छै मुदा धैर्य बहुत जरूरी छै
एक बुजुर्ग मुस्कि दऽ कऽ कहलि जे छा लगैके बादमे फल लेल परीक्षा करबाक पड़ैत जे रोज गालके खिचबाकासँ ओ जल्दी वेग नहि होएत तहि बात पर सब हँसी पड़ला मुदा सिख बहुत ग करै छल
वा ई बहुत सुन्दर उदाहरण छल प्राकृतिक स्वयं धैर्यक महत्व सबैत छै किछो चीज समय लैत छै एहि सत्यके स्वीकार करबाक चाही
फिर एक शिक्षक कहला जे असफलता डरायब नहि चाही जे केओ गलती नहि करत तऽ सीखत केना गलती सीखब एकटा हिस्सा छै ई सुनी युवा सभ गम्भीर भ गेल
बिल्कुल सही असफलता अन्त नहि होइत छै बहुत बेर ओ सब फल देश जायबाक रास्ता बनैत छै सब आदमी के हार नहि मानबाक चाही
हँ चर्चा आगा बढ़ल तऽ कोई कहलक जे आजुक समय एमे लोग एक दोसर से तुलना बहुत करैत छथि एहि कारण अनावश्यक चिन्ता बढ़ैत छै सबके अपन गतिसँ आगे बढ़बाक चाही
हँ तुलना अक्सर खुशी कम देैत छै हर व्यक्ति परिस्थिति अलग होइत छै एहि कारण अपन ल्ष्य पर ध्यान देब बेसी उचित छै ई बहुत महत्वपूर्ण महो महत्वपूर्ण बात छै
राज गहरा लागल लोक अपन अपन घर दिस जाय लागलहु मुदा सभक चेहरा पर सन्तोष छै लागैत छै जे चर्चा स सब के किछु ने किछु सीख भेटै
ई एहन बैठक सभस पैघ सफलता छै जखन लोक किछु नया सूची कर लोटैत छथि तखन बातचीत समर्थक कहल जाइत छै बहुत नीक माहौल रहल होत
हँ घर लौटे समय हमहुँ बहुत सोचैत रहलहुँ मेहनत धैर्य सीख आ सकारात्मक सोच एहि सब बात पर मन विचार कर करैत रहल एक साधारण सज बहुत उपयोगी बनि गेल
सच जीवनक बहुत पैघ खिख एहन साधारण बातचीत से भेटैत छै जरूरी सिर्फ ई छै जे हम सुनबाक आ समझबाक इच्छा राखी आइक ई चर्चा बहुत रोचक रहल सुन कऽ बहुत आनन्द भेल
दोसर दिन जखन हम फेर चौक पर गेलु तखन कहलीक चर्चा एखनो लोगक बीच चलि रहत छै बहुत लोक अपन अपन राय दैत छलाह कओ कहैत छल जे धैर्य सबसँ
हँ जखन कोनो विषय लोकक मन के किछु लेत छै तखन ओ चर्चा जल्दी समाप्त नहि होइत छै लोक ओकर ओकरा बहुत बहुत दिन तक सोचैत रहैत छथि ई बहुत नीक बात छै
तखन एक युवक कहलक जे मोबाइल आ मनोरंजनक कारण बहुत बेस्ट नष्ट भऽ जाइत छै लोग अपन लक्ष्य मे भटके लगे छै एहि कारण समयक सही उपयोग जरूरी छै सब गम्भीर भए कऽ सुनैत छहल
इ बात अ आइ काल्हिक ए बहुत महत्वपूर्ण गेल छै समय जतेक मुल्यवान छै ओतेक शायद लोक नहि बुझैत छथि एक बेर समय निकलि गेल पर वापस नहि आबैत छै
एक एक दोसर व्यक्ति कहलक जे सिर्फ वास्तव रहब पर्याप्त नहि है सही दिशा मे मेहनत करब जरूरी जब दिशा गलत होइ तऽ मेहनत बहुत होइला बादो सतोषजनक नहि होइत छै
ई बहुत गहरी बात छै मेहनतक आ सही दिशा दोनो संग संग जरूरी छै एकटा बिना दोसरा अधूरा अछि ई बात सभके बुझबाक चाही
तखन शिक्षक फेर कहलक जे सिखबा कखनो बन्द नहि करब चाही जखन सिखबाकक बन्द भए जाइत छै ओकर विकास सेहो रुकि जाइत छै उमर चाहे जतेक हो ज्ञान हमेशा बढ़ाओल जा सकैत छै
बिल्कुल बिल्कुल सही सीखवा कोनो अन्तिम सीमा नहि होइत छै जे व्यक्ति जिज्ञासा रहैत छै ओ हमेशा आगा बढ़ैत रहैत छै ई बहुत प्रेरणादायक विचार छै
हँ बिल्कुल सही एक बुजुर्ग व्यक्ति अपन जीवन अनुभव सुनाबय लागल ओ कहलक जे युवा अवस्थामे कतेको गलती कहलू मुदा ओहि गलती से बहुत किछु सिख देखलू अनुभव धीरे धीरे बनैत छै
हँ अनुभव किताब पढ़लासँ नहि बल्कि जीवन जिला सँ बनैत छै एहि कारण बुजुर्ग लोक बात ध्यानसँ सुन- बाक चाही हुनका लग बहुत मूल्यवान सीख होइत छै
चर्चा दौरान
चर्चा दौरान एक लड़का पुछलक जे सफलता केर असली मापदंड की छै पैसा सम्मान या खुशी ई प्रश्न सुनी सब किछु नै किछु देर लेल सोंचैय लग लगलाह
ई त बहुत रोचक प्रश्न छै अलग-अलग लोकक अलग उत्तर होयत तखन लोक की जवाब देखलिन
क्यो कहलैथ पैसा जरुरी छै क्यो कहलैथ सम्मान मुदा अंतमे अधिकांश लोक एहि बात पर सहमत भेलाह जे मानवक संतोष आ खुशी सबसँ पहिले सफलता छै बिना खुशीक बाकी सभ अधूरा लगैत छै
हँ ई बात बहुत हद तक सही छै जहा आदमी भीतर सन्तुष्ट नहि होयत तऽ बाहरी उपलब्धि सँ अधूरी लागैत छै सुखी तऽ महत्वपूर्ण पेघ छै
बिल्कुल-बिल्कुल क्यूकि कल पैसा जरूरी छै धीरे-धीरे